हो
हेलो हेलो ज
हेलो
हेलो
आवाज आबि रहल हइ
आवाज अएब रहल अई
आर
की हाल चाल
बढिया अपन
सब बढ़िआँ छै
आइत रएब छले की सब भोजन भेलै
भोजन में किछ खास नइ तहन तऽ दैनिक भोजन जेना भेलै ह हँ किछो खास ने त तऽ दैनिक भोजन जेना भेलै भात राहर के दार तुंगा साग
सब सब विशेषे भेलै कि भोजन ई भेलै ने अपना सबके भूख मिटब के साधन खाली भेलै नइ नई
से से बात त सही छैय
तन मन विचार सभके चलबय वला एकटा ऊर्जा भेलय भोजन।
आ भोजन सभ विशेषे छैय जे भेट जायत टाइम पर अपन शुद्ध सुपाच्य ओ सब नीके भेलै। अपना सबमे कहलो गेलै जे जेहन अन्न तेहन मन
हँ ई बात निश्चिताते छैय कि जेहने अन्न खेबै तेहने मोन होेत
तेहने सोच हैत तेहने स्वास्थ हैत छैय कि नइ
निर्भर छैय जे हिसाबसँ शारीरिक आ मानसिक विकास हो छैय।
ओहि हिसाब स होइ छैय तहन तऽ सभसे जरूरी छैय जे शरीर सुचारू रूप से चलय ताहि ल छैय जे संन्तुलित भोजन करी
संन्तुलित भोजन बड्ड जरूरी भ् गेल छैय।
बड जरूरी जहिना गाड़ी लए पेट्रोल तहिना शरीर लए भोजन।
आई काल् के समय के बच्चा सब धिया पुता सब ने बुझय छैय जे संतुलित केकरा कहल? ईजे ई पिज्जा बर्गर खेलास से भूख मिट जाइ छैय लेकिन फेर